हऻ
सब ठीक छै
हँ ठीक छै
हू अहाँ केना छीयइ आइ हम सोचलियो जे कार्तिक महिना पर विस्तार से गप करी की एक तऽ खेती किसानक जीवनक के आधार अछी। आ हर महीनाक अपन अलग महत्व होयइत अछि।
हम नीक छी मित्र अहाँ बहुत बढ़िया विषय चुनलहुँ कि एक तऽ खेती बिना जीवन कठिन भए जायत ह किसानक मेहनत पूरा समाजक भोजन व्यवस्था होइत अछि।
हँ जेठ महीना न मेन किसान सब अपन खेत तैयार करै छथि माटि के जीदे छथि। पुरान घास फूस हटबैत छथि आ समय पर वर्षा के प्रतीक्षा करैत छथि।
बिलकुल सही कहलहुँ। हँ जेठक गर्मी बहुत तेज होइत अछि मुदा किसान अपन कठिन परिश्रम नहि छोड़ैत छथि आ खेत तैयार कय आगामी फसल लेल सभ व्यवस्था करैत छथि।
हँ बिलकुल, अषाढ़ महिना आबैते वर्षा शुरू होइत अछि जाहि से खेत मे पर्याप्त पानी जमा होइत अछि। आ धानक रोपनी के तैयारी जड़ से शुरू भए जायत अछि।
हँ बिलकुल, आषाढ़मे पूरा परिवार एकजुट भ खेतमे रोपनी करैत छथि, गीत गाबैत छथि। आ मेहनत करैत छथि जाहि से वातावरण बहुत आनंदमय बनि जाइत अछि।
बिलकुल सावन महिना मे खेत हरियर बरियर देखाइत अछि। धानक पौधा निकस बढ़ैत अछि आ किसान समय समय पर खेतक देखभाल करैत छथि।
सावन मे किसान खर पतवार हटबैत छथि, खाद दैत छथि आ किट पतंग सं फसलके रक्षा करबाक पूरा प्रयास करैत छथि।
बिलकुल भादव महीनामे धानक पौधा और मजबूत होइत अछि आ किसान निरन्तर खेतक परीक्षण करै छथि ताकि फसल स्वस्थ रहय।
सच कहलहुँ, यदि भादवमे अधिक वर्षा भ जाय त किसान जल निकासक व्यवस्था करैत छथि। जाहि से फसल खराब नहि होइ।
बिलकुल, आसीन महीनामे धान पकबाक तैयारी मे रहैत अछि आ किसान कटनी लेल आवश्यक औजार सब तैयार करै छथि।
बिलकुल, कार्तिक महीनामे धानक कटाई शुरू होइत अछि आ पूरा परिवार मीलि के मेहनत सब फसल कटैत अछि।
कट कटनी बाद धान सुखाबल जाइत ऐछ। ताकि अनाज सुरक्षित रहै आ भण्डारमे कोनो समस्या नहीं हो।
बिलकुल, धान सुखयलाक बाद मड़ाइ कैल जाइत अछि जाहि स धानक दाना अलग कैल जा सकै आ बाजारक लेल तैयार भ सकै।
बिलकुल, अगहन महीनामें किसान गेहूँ, चना, मसूर आ सरसोक बुआइ शुरू करै छथि। जाहि से रबी फसलक नीक उत्पादन भर सकै।
बिलकुल, पुस महीनामे किसान सिंचाई, खाद, और समय समय पर खेतक देखभाल करैत छथि ताकि फसल स्वस्थ रहै।
माघ महीना मे ठण्ड बहुत होइत अछि मुदा किसान अपन खेत नहीं छोड़ैत अछि। आ दिन रात मेहनत करैत रहैत छथि।
फागुन महिनामे सरसो पियर फूलसं भरि जाइत अछी जहाँ से खेतक दृश्य बहुत सुंन्दर आ मनमोहक देखाइ अछी।
हँ चेत महीना में गेहूँ पकबाक शुरू होइत अछी आ किसान कटनी आ तैयारी मे फेर व्यस्त भऽ जाइत छथी।
बैशाख महीनामे गेहूँ कटनी पूरा होइत अछी आ किसान अपन मेहनतक फल पाबी बहुत प्रसन होइत अछि।
सही समय पर खेती करब उन्नत बीजक प्रयोग संतुलित खाद आ आधुनिक तकनीक अपनायब बहुत आवश्यक अछी।
यदि किसान मौ मौसमक जानकारी, वैज्ञानिक सलाह आसर सरकारी योजना लाभ लेथी तो उत्पाद मे काफी वृद्धि भ सकैत अछी।
किसानक परिश्रमक करने हमरे सबक घरमे अन्न पहुँचे छथी। ते हमरा सबके सदीखन किसानक सम्मान करबाक चाही।
हाॅं सबके खेती महत्वपूर्ण बुझबाक चाही प्राकृतिक संसाधन रक्षा करबाक चाही आ किसान सबके सहयोगी करबाक संकल्प लेबक चाही।
अहां से खेतीक महीना पर अतेक विस्तार से गप कैय हमरा बहुत खुशी भेल। आशा करै छी जे ई जानकारी सबके खेती के महत्व बुझय आ किसानक मेहनतक सम्मान करै लेल प्रेरित करत।
सच कहलेउं मित्र आइ काल्हि मौसम बहुत बदली रहत अछ अछी जे किसान सबके खेती शुरू करबाक पहिना ही मौसम जानकारी आवश्यक लेबाक चाही जहि से समय पर खेती कएल जा सकै
हूं समय पर वर्षा भऽ जाय तऽ धानक खेती बहुत नीक होइत छै। मुदा वर्षा कम अथवा बेसी भेला पर किसान के बहुत कठिनाई सहे पड़त अछि।
बिलकुल आधुनिक खेती मे ट्रैक्टर, पावर ट्रे टेलर थ्रेसर आ हार्वेस्टर जेकां मशीनक उपयोगस समय बेचैत अछि किसानक मेहनत सेहो बहुत क कम भ जाइत अछि।
बिलकुल सरसा सरकार सेहो किसानसभ लेल अनेक योजना चलाबैत अछि। जाहि सें बीज, खाद, सिंचाई आ कृषि यन्त्र पर सहायता भेटत अछि।
बिलकुल यदि किसान वैज्ञानिक पर पद्धतिसे खेती करता तो कम खर्चामे बेसी उत्पादक भ सकैत अछि आ हुनकर आमदानी सेहो बढ़ि सकैत अछि।
बिलकुल जैविक खेती करब सेहो बहुत लाभदायक अछि। कारण रसायनिक खादक अपेक्षा जैविक खाद्य माटिक उर्वर शक्ति बनाय रखैत अछि।
बिलकुल गाय, भेंस आ बकरीक गोबरसँ बनल खाद खेत लेल बहुत उपयोगी होइत अछि आ फसलक गुणवत्ता बढ़बामे सहायता करैत अछि।
बिलकुल, अखने समय समय पर सिंचाई करब बहुत आवश्यक अछि। कारण पानीक कमी से फसल सुखि सकैत अछि आ उत्पादन घटि जाइत अछि।
बिलकुल सही कहलहुँ मित्र, यदि खेतमे कीट पतंगक आक्रमण भ जाय त किसान के तुरन्त उचित उपयोग कराबक चाही नहि त पूरा फसल नष्ट भ सकैत अछि।
फसल चक्र अपना लेने से माटिक दुर्बलता बनल रहैत अछि आ अलग अलग फसल से किसान के बेसी लाभ भेटैत अछि।
सच कहलहुँ धानक बाद गेहूँ, गेहूँके बाद दलहन अथवा तिलहन लगेनाइ माटिक स्वास्थ्य निक रहैत अछि आ उत्पादनमे वृद्धि होइत अछि।
किसान यदि समय पर मण्डीमे अपन फसल बेचता त हुनका उचित मूल्य भेटतनि आ मेहनतक पूरा फल भेटतनि।
भाण्डारणक उचित व्यवस्था नहि होबाक कारण बहुत अनाज खराब भय जाइत अछि ते सुरक्षित गोदामक व्यवस्था जरूरी अछि।
खेती केवल एकटा पेशा नहि बल्कि इ पूरा देशक अर्थव्यवस्थाक आधार अछि। कारण अधिकांश लोक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर छथि।
युवा पीढ़ीके सहो खेती सं जुड़बाक चाही आ आधुनिक तकनीकके अपनाय खेतीक लाभदायक व्यवसाय बनाबक चाही।
मोबाईल फोन आ इन्टरनेट किसान, मौसम, बाजार आ भाव आ नवीन कृषि तकनीकक जानकारी घर बैसल प्राप्त कर सकै छै।
सही कहलहुँ मित्र। कृषि वैज्ञानिक सभक सलाह मानला सं रोग कीट सं फसलक रक्षा आसान भ जाइत अछि आ उत्पादनमे वृद्धि होइत अछि।
पानीक संरक्षण प्रत्येक किसान लेल बहुत आवश्यक अछि। कारण भविष्य में पानी क कमी खेती पर गंभीर प्रभाव डालि सकैत।
बिलकुल, वृक्षारोपण करव क बारिशक पानि बचेनाइ आ पर्यावरण रक्षा करब सफल खेती लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल, यदि किसान मेहनत धैर्य या सही योजना सॅं खेती करता त हर मौसम मे नीक उपज प्राप्त कए सकैत छथि।
बिलकुल, हमरा सबके किसानक सम्मान करबाक चाही कारण हुनक कठिन परिश्रमक कारण प्रत्येक घर मे अन्न पहुँचैत अछि।
हँ खेती प्रत्येक महिना अपन अपन विशेष महत्व रखैत अछि से समय अनुसार कयल गेल काज सफल खेतीक पूंजी मानल जाइत अछि।
हँ बिलकुल। हम आशा करैत छी जे भविष्य मे आधुनिक तकनीक आ किसानक मेहनत मिलि के कृषि क्षेत्र के आरो उन्नति बनाओत।
हँ अहाँ संग खेतीक मेहनत विषय पर एतेक विस्तार से चर्चा करैत हमरा बहुत ज्ञान भेटल। आ बहुत प्रसन्नता सेहो भेल।
आइ इ चर्चा बहुत उपयोगी रहल आशा करैत छी जे खेतिक महत्वपूर्ण बुझि के प्रत्येक व्यक्ति किसानक सम्मान करत, आ कृषि विकास मे अपन योगदान देत।
आइ काल्हि मौसम बहुत बदलि रहल अछि। त किसान सबके खेती शुरू करबाक पहिने से- मौसमक जानकारी अवश्य लेबाक चाही, जाहि से समय पर खेती कयल जा सकै।
हँ बिलकुल सही। समय पर वर्षा भऽ जाय तऽ, धानक खेती बहुत नीक होइत अछि मुदा वर्षा कम अथवा बेसी भेल त, किसान के बहुत कठिनाइ - सहय पड़ैत अछि।
आधुनिक खेती मे ट्रै्क्टर, पावर हीटर, आ हार्वेस्टर जैसा मशीनक उपयोग से- समय बचैत अछि, आ किसानक मेहनत सेहो बहुत कम भय जायत छै।
बिलकुल सरकार सेहो किसान- सब लेल अन्य योजना चलबैक चाही। जहि से बीज खाद सिंचाई आ कृषि यंत्र पर सहायता भेटैत अछि।
'बिलकुल' यदि किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करता तऽ- कम खर्चामे बेसी- उत्पादन भए सकैत अछि, आ हुनकर आमदनी सेहो बढ़ि सकैत अछि।
'बिलकुल' जैविक खेती करबाक सेहो बहुत लाभदायक अछि, कारण रसायनिक खादक अपेक्षा जैविक खाद्य- माटिक उर्वरक शक्ति बना के राखैत अछि।
'बिलकुल' गाय, भैंस, आ बकरी के गोबर से बनल खाद- खेतक लेल बहुत उपयोगी होइत अछि, आ फसलक गुणवत्ता- बढ़बा मे सहायता करैत अछि।
खेत मे समय- समय पर, सिंचाई करबाक बहुत आवश्यक अछि। कारण पानिक कमी से फसल सुखि सकैत अछि, आ उत्पाद घटि जाइत अछि।
यदि खेत मे कीट -पतंगक आक्रमण भए जाय तऽ- किसान के तुरन्त उचित उपाय करबाक चाही, नहि त पूरा फसल नष्ट होयत।
सच केलहु, फसल चक्र अपना अलग सँ माटिक। उर्बारक बनल रहैत अछि, आ अलग -अलग फसलक किसान के बेसी लाभ भेटैत अछि।
'बिलकुल' धानक बाद गेहूँ, गेहूँ के बाद दलहन, आ दुल्हन। लगौने से माटिक स्वस्थ नीक रहत अछि, आब। उत्पादन मे वृद्ध होइत अछि।
किसान यदि समय पर, मण्डी मे अपन फसल बेचबै तऽ हुनका उचित मूल्य भेटतैन, ह आ मेहनतक पूरा फल।